नमस्कार कहैत छी ने, खाना उना खा लै छी।
हँ, खाना उना खा लै छी।
आ की की खयले छी खानामे?
खाना खाइ छी, दाल भात खाइ छी।
बाह, हम तऽ दाल भात हर दिन खाइ छी।
हँ, अपने की खाइ छी?
यहाँ तऽ खयले छियै। ए, ई का कहैत छी ने करैलाक सब्जी खयले छी, परोड़क सब्जी। खयले छियै आलूके, भिण्डीके सब्जी खयले, भरुआके सब्जी खयले छियै। बड़ नीक लागल छै ई खायमे।
ओतना आइटम बनै छै खानामे?
जी पूरा घर परिवार खानदानक सङ्गे खाइ छी, बड़ नीक लगै छै खायमे। अहाँके खाना उना बनाबऽ अबै छै कऽ?
हँ, खाना बनाबै आबि जाइ छी।
अए, तऽ की की बना लै छियै खानामे?
खानामे सभ बना लै छियै हम।
हमरा के बता सकै छियै अहाँके कि की बना सकै छियै
खाना में भिंडी चिकन करैला परोर सब बना ले छी हम
बा अहाँके गेल छियै अहाँ के बारे मे चिकेन मटन न बनाबै छीयै का अंडा बिरियानी चिकेन बिरियानी सब बना लेबे छि
अंडा बना लेेबे छी लेकिन चिकन न बनावे छी
वाह बारहा च नीक नीक चीज बनाबै छियैे सऊसे लेर चुेए लागे छियै अहाँके कभी खिलाबै छियै नै बना के
हँ बना खियाबै छी कही
ई जरूर हम आबै छी न आहाके हम जरूर अहाँके कहै छी
हँ हम बोलै छियै से पहिले
जी जी जरूर आहके की कहै छै न एथी के कम महीना देबे छियै
क्या बोलै छी
ऐसे समय ऊमय एथी की कहै छै ने समय ऊमय निकाल के हम अहाँके अबै जरूर अबै छीय अहाँ के अंडा बिरयान हमरा लै बना सकै छीयै
क्या बोले छै अंडा
बिरयानी बना हँ बना सकै छी अणडा बिरयानी खोले छियै आहां
अंडा बिरयनी खाय छी लेकिन हम बनाबे न आबै छै अंडा रोल अंडा रोल भले बना देबै छिय हम
ओ कैसे बनावल लै छीय बता सकै छीयै
इधर ते रोटी मिलै छै बारा बड़ा ओ अंडा रोल उसको बोला जाता है
औ रोटियाँ सुनै में आबय छै मैदा के रहै छियै
ह मैदा के रहय छैय
मैदा हां बोले छी न बोलें छी
आ ओ पर आंडा फोर दैबै छी आ मिला दैबै छी आ पिआज पर घ दै छी हो जाइ छी
बाह बड़ा बड़ा नीक लगे छै लेकिन ओ खराब न होइ छै पेट लऽ
किया न खराब होइ छै
त पेड़ लगै छै खराब रहै छै ओ अंडा रोल एसे ओहिमे मैदा रहै छै न तऽ मैदवा पेट मे जाके फस जाइ छै
ओ तो न खाइ छैय अच्छा लगै छै
अच्छा बड़ा नीक नु लागै छै लेकिन ना कहै छै पेट मे जाके फस जाय छै ने तऽ दिक्कत कड़ैत छै जी जी आ न त खाय खायो परै छै बड़ा नीक लागै छै डेली हम पहिले खाइ छलियै लेकिन आब नय छोड़ले छीय अंडर रोल ओहिमे कत छै हम बताबै छी ने की की दोकनदार बना बना खिआबय छी ओ मे रोल रख देबैय छी ओकरा बाद चौमिन चौमिन रहै छै अंडा रौल मनेै छै रोटीे रख देबे छी ओकर बाद ओपर अंडा फ्राई क देबे छियै ओकर बाद ओ रोल बन गेल छै ओ ओकर बाद रहै द छै चाउमीन पत्ता कोबी प्याज सलाद रख देबै छी आ चाउमिन मे लगाब बला जन अथि ने रहै छै सोस वौस
हँ हँ बोलै छी
उहे रख देबै छियै ओकर बाद बड़ा नीक लागै छै मूंह में पानी आ जाइ छी सुनय छी त ने
हूम्म
आओर कहै छै ने अहाँके की बोललै कि ना अहाँ के ओरी अथि बाँस केतना रूपैये मिलै छै बाँस के पेड़ बता सकै छियै
एन्ने बाँंस तऽ न मिले छै ई तऽ शहर हय छै
आ गाँव मे कितना रुपैये मिलै छियै।
गाँवमे
गाँंव मे कितना रुपैए गावें से ने रहै छै तऽ मने गाँव मे कितना रुपैए मिलै छै पहिले गाँव मे रहल छी
बोले गाँव मे अढ़ाइ सौ रुपए मिलै छै
अहाँके तऽ बारा सस्ता मिलैत छै ने
हूम्म बहुत सस्ता मिलै छै
हमरा घर बनवाबे के छियै कतऽ छी ओहि जे लकड़ी के घर रहै छै ने अहाँके उहे बनबावय के सोचै छियै सब
कहाँ लकड़ी के घर बनबाबै छी
एगो बथानी किनले छियै ने ओहिमे दोसर घर तऽ हुंये लकड़ी लकड़ा के बनाबे के सोचे छी हम
हूंम्म हूंम्म
बन जाइ छियै तऽ दिक्कत परेशानी नहि रहै छै उहें जाके बैठ जाइ छियै कभी गहुम उहूम हूंम्म
आउ खाना उना खा ले छीयै
जी हम तऽ खाना पीना सब खा लेले छियै
किया के हम भी खाइए ली छी किए के खाइ छी
हम नहि करै छी आलू सब्जी मटर पनीर ई अपन हंडी मटन ख कोफटा मटन भी बनाय छियै
इतना आइटम खाइ छी केनो घूमे जाइ छी कि नहि
नहि अभी तक घुमे नहि जाइ छियै लेकिन सोचै छीयै कश्मीर जाय के अहाँके चले छी
कश्मीर जाइ छी कभी लेकिन पैसा ओना बेसी लागे छै
चलै छै न अथि घूमे वरदहा उरदहा बरदाहा कहै छियै चलै छी पखड़ी घुमे मड़गा मे एगो एसी लागल छै हम डेली जाइ छीयै स्थी मुड़ा मे आधा घंटा एक घंटा जब गर्मी बड़ी पड़ै छै ने तऽ पाँच किलोमिटर दूर छै छौ किलोमीटर तऽ चलै छै आ डेली वहाँ बढ़ गेलै छै ऐसिहे ओहि मे मोहलवा मे घुमै छियै आ हवा खाइत रहै छियै आरे रउआ तऽ बोले न छियै जे कस्टमर के बोलि दैत छी की ओहि से हावा खा लै छियै कहै छी से पसन्द नहि करै छी खुश मने कभी नहि पूछै छी ज्यादा लेकिन कभी पुछि लेबै छी ने तऽ कहै छी ना हमरा नीक ना लागै छी ओहि से हमरा ना पहिरले छियै चल आबय छियै
चलै छी नेपाल घूमे
जी हम तऽ सोचबे करै छी नेपाल घुमे जाय ला अहाँ अहाँके चलै छियै का
हमभी जाइ छी
अहाँ नेपाल कउना जगह घुमै छियै अहाँ
जाइ छी पोखारा
जी पोखरा तऽ बड़ा निक छियै
बहुत काज छै वो जीयर पोर्ट होय छै
जी जी बहुत नीक जगह छियै सुनले छियै रेंगे नहि छियई अभी तऽ
हूँ हूँ भ गेले छी हम तऽ जाइ छी
हँ जाइ छीय तऽ कहइ नै ह से त हमहु छिये जाय के की कहै छैना समय मांग ले छियै ओहिसँ ना जा पाबै छी अहाँ जाय छी जी बोलै छी न
एक महीना बाद हम जाय छी
अहांक एक महीना बाद जाय छियै नीक जगह छियै
हँ नेपाल बहुत नी नीक जगह छियै घुमने वाला जगह हय छी
जी हमहुँ सुन ले त छियै बारा नि निक जगह छियै
ह हँ हँ नीक जगह छियै
हूँ हूँ बहुत ओकरा बारेमे हम छियै न नीक नीक न्यूज़ सुनले छियै
हूँ हूँ
आर कहै छि न अहाँक पढ़ाइ लिखाइ नीक चलैत छियै न नीक ढंग से
हूँ हूँ निक चलय छै
बड नीक चलय के चाही छी कि न
हूँ
आर कहै छै ने अहाँके बहिन अथी की बोलै छै ने अहाँ के पंखा ए सी फ्रिज कूलर लागल छै घर मे
सब लागै छै
की कि लागल छै बता सकै छीयै
ह केते लगै छी पंखा कुलर वहि लागै छै
बा बा इते चीज लगेबे छी हवा देबैछइ पंखा कुलरवा
किया बोलै छी
कुलरवा प हवा देबै छी।
हँ हबा देबै छी
नीक ढङ्गके अहाँ के ओहि आवाज आबै छीयै आवाज बन्द कऽ देै छै ना त दोसर जगहचल जाइ छी
हममे कोल आबै छी नेऐसमे
अहाँके मातााजी के बार बार फोन कामे केै ठीक
नहि कहै छीये
किया बोलै छीये
अहाँ के माता जी के फोनमा खाली एक कामे के बेरी आ जाइ छै
किय करै छीये
जी बोलियौ तऽ ना सकै छियै
हूँ
कतहो जाइ छियै
और सब बोलै छी गाँव ऊ के हाल चाल
सब गाँव के हाल चाल सब नीक ढंग के छियै अहाँ के कहे छी ने अहाँ के शहर की हाल छै चाल नीक छियै
एने के तऽ सबे
जी बस नीक आ लगे के छै ने
ह ह
अहाँ आइतक दादा दादी माता पिता। बाबा बुआ नाना नानी सभ नीक छै ने
सभ निक छै
बोलै छियै, अहाँके हमरा पता छै, नया बैग किनने छियै।
केतना किनै छै?
एगो बड़का बैग खोलै छै, मने आब बाहर जाय रहल छै ने। तऽ कहलै छियै, से जाइ छी एगो बैग कीनके लऽ आबै छी। बड़ा बड़का बैग कीन लै छी साढ़े तीन सए मे।
हू
तऽ ओ तऽ खुश भऽ गेलै छियै। से बड़ा नीक बैगली आयल छियै, अच्छा अच्छा कि ने?
हँ, कितना कोन आबै छै?
चलै छी। अहाँ से बात के, बड़ा नीक लागै छै कभी कभार, अहाँसँ गप करैमे। सभ करै छी, अहाँके माता पिताके नमस हर बोल लेबै छी, नमस्कार।
नमस्कार
रखै छियै।
दबै छी।